छै
बहुत बढ़ियाँ छै अहाँ कहियौ की हाल चाल आइ त रवि छले
हँ आइ रवि छलै तऽ आइ सोचलियै कि कनि भोजन भात केलहुँ
करगर के कर आइ तक हँ करगरे भोजन भात भेल हेतै
हँ हँ हँ आइ छलै अहाँके एरकोंच के तर तरकारी छलै
वाह वाह वाह अपने बड़िके छलै की
बाड़ीए के छलए आ बड़ा नीक तीमन बनल छलए
हँ हँ अ बते
आ आलू आलू के आलू के भुजिया छले ओ बड़ा करकड़ आलू भुजिया बनेने रहैत ओहिमे लल लल का चक्का मरचाई के जे छै से पाउडर जे छै से ओमे दिल रहै बड़ा मजा है स्वादिष्ट रहै
ह आ तहाँ उत्तम भोजन
आ तिलकोरा कहलियनि जे बाड़िए के जेहन सब सभटा चीज करै छी बाड़िए के अल्लू आ बाड़िए के रकुच आ बाड़िे के नेबो तऽ बाड़िएके तिलकोरो कहऽ लियअ तऽ तीिन तिमना भऽ जायत
हँ ठीके ठीक हँ हँ ई त बड नीक काज छल की करबै यो गाम घर मे तऽ अपना सबके सएह सब ने
हँ आ कहली जेन भोजन आ भोजन कल में त कहलियै तखन त आब घरपर बैसनाइ ने थिक
हँ
त कहलियै कनि सुतपुरा घुमि लै छी
ह त यहााँ घ घूमे मे लागल छै
आइ हम चलि गेल रहुँ कनि ओतय अहाँके चलि गेल ई अहाँके हम ई मतलब झंझारपुर तरफ हमद मौसी माँ रहै छथि ओत त हँ आ बहुत बढ़िआँ छैन ठीक छथि
ओतहु किछ भेले हे तै पानि पियै
हँ पर तते भोजन द देने रहियै जे ओ इच्छा तऽ नहि छलए तहन तऽ मौसीमा छिय बुझले एछ तहन तऽ ओ जोर जबरदस्ती मे खाय पड़लै
ठीके बजै छिय जखन कोनो विनास देख लियौ तखन तऽ पेट के लोग एक जगह छोड़ि दै छै
हँ हँ सएह छै
ह मोन के मानल नै
हँ आ तई मे नबका नबका भौजी भेलै थहए दू तीन टा
ए तखन त आओर महो महो
महो महो
हँ
तऽ से सब छै
आ हमरो मे सएह छलियै हमरो अपने ई कहलथि कि आइ रवि छीयै रवि छीयै तऽ कोनो ढङ्गर खेनाइ बनो त ढ़ंगर जखन ढंगर नाम जोड़ि दैथिन तखन त बड़ा पहपट मे पड़ि जाइत छि कहलियनि की बनाउ तखन तऽ की केलहुँ आइ बेसनके सन्ना बनेलहुँ
बा
बेसनके सन्ना सन्नामे आइ बेसने के सन्ना छलए आ मसुरी के दालि आ भात ह आ नव कालूके अलूसन्ना
वाह
ई द देलियै आ मर की कहै छै रैची मिरचाइ से हींग से छोंक से भ गेल आ लिज्जत पापड़ जे भेटैया तैयो काल के पापड़ो अहाँ के बड नीक लगैत छै ने
हूँ हूँ हूँ ह आ लिज लिज्जत पापैड़ कहे छै जे पुरान चौर पथ तहिना पुरान पापड़मे एकटा लिज्जत पाप पर इज्जत बचेने अछि बकी बकीज एते पापड़ अछि नया नया एले हए आब सुने छी फिलीपकाट नाना प्रकार के छै तऽऽ ओहोमे अहाँके ओकर भैले ही ओकर जे छै से अहाँके संख्या जादा रहै छै पापड़ के लेकिन
आबि गेल छथि ओ एलाह ओना ओ परसुए त काल्हिसँ ओ पहुँनाइ मे छैथ त काल्हि मोस मोस बना देने छलियनि मोस भात आइयो इच्छा छै रैव छियै भौजी मौसे बनाबैत हमरा इच्छा प्र हँ इच्छा प्रकट केलथि तह हम कहलिय यौ अहाँ तऽ बात तेहन बजै छी घर पर खर नै कान पर बीड़ी एक दिन बड़ा मुश्किल स खुएलहुं हए
नहि एक दू दिन तऽ ठीक छै नहि तऽ बादमे टा कहने रहि एकटा आमक नाम
आ
हँ
भ जाई छै तहन कहलियनि की चलू अहाँके आई ई खाउ कखनो कालके अथियो खाय सादो शादी चलऽ दियै हँ त आरा त ल कनी मस्त मोसरी भिज ले दऽ देने रहियै मोसरी दालिके आइ बोड़ी बना देबनि
हँ ओम्हर बिहाटसँ जे बिहाटमे रही ताबे संवाद आयल जे एना-एना मच्छा मलाह आयल अछि।
ओह! तखन तऽ, हँ
तहन तऽ हुहुआएले फुफुआएले विदा भेलहुँ
कोन-कोन माछ निकललै यौ?
हँ माछ तऽ वएह अछि, कोनो बड पैघ नहि अछि पोखरि तहन तऽ वएह अछि अपन खाय जोकरा निकलि जाइयै। रोहू निकलल रोह रोहु छलै आ कबई तबई निकललै कनी जे टाइप के छै तऽ ई कबैयो, हँ तऽ एकटा बड्ड चहटगर होइ छै, तऽ कबैइ जे छै से रोहु जे छै से अहाँके पोखरिमे निकलत आ एकटा रखने छी डबरा
बो
एगो छोट-छिनके डबरा अछि बाड़ीमे, ओहिमे अहाँके तऽ ओकर ओतेक देखरेख नहि होइ छै तऽ ओहिमे अहाँके ई कारी तारी, कारी माछ देशी माछसभ जे होइ छै हँ, से अहाँके होइ छै
कखनो कालके डबरा उपछि दियौ तखन जे माछ सभ छट पड़ाएत ओहिमे, निकहा-निकहा माछ सब एकदम देशी सूहा सब मारा सूहा गैंची, गैंचियो तऽ माटियेमे घोसियाए वाला माछ छियै ने
बंसी मारै छलियए आ माछ खाय छलियै। आब तऽ बंसी मारनाइ तऽ आब नहि होइ छै, सम्भव नहि छै तहन तऽ वएह नहि तऽ
गाममे लोक की करतै तखैन त
नहि तऽ हमरा सबके माछ खाय लए मल्लाहके थोड़े ने बजबय पड़ै छलैह।
हँ ठीके, अपने मारि लेलहुँ अपने जे चारि बजे बैसलहुँ तऽ पोखैरेमे बंसी खसा लिअ।
हँ हँ से छै, हँ बनऽ लगलै
आ टोला पड़ोसाके भुटका सब तऽ हरदम बौआइते रहै छै बंसी लऽकऽ
की कहू
तऽ देखबै बड़का-बड़का पोठी हँ बड़का- बड़का पोठी बड़का बड़का हम अथी सब मारि लै छै माछसभ देखै छियै दरही पोठी कबूतरी कबूतरा
कला छियै
कला होइ छै, ओकर एकटा अलगे की, हँ ओकर जे लुड़ि छै से, बड्ड दोसरे प्रकारके छै
दोसरे प्रकार के छै तऽ मोटा मोटी ई भेल जे दिन दिनचर्या के हिसाब से आजुका दिन जे रवि जे छै हमरा बड नीक रहल
त हँ हँ ठीके रहल कि एन्जॉयमेंट रहल बिल्कुल मनोरंजन पूर्वक रहल।
हँ मौसीयो मांसे भेट भऽ गेल। अपन तीनू भौजियोसँ भेँट भऽ गेल
वाह वाह
नीक नीकुत खेनाइयो भेटल।
आ आनठाम गेलहुँ तऽ ओ समाद आयल की कि माछो मराइयए
माछो मरै यै आ चौक चौराहा घुमलहु तऽ दू चारि टा लोकसभ से भेटो भऽ गेल तऽ ह अनदिना ऑफिस मल अब अपन ऑफिस जाउ आ ऑफिस से आउ ओहिमे हुएले हुए कहावत छै जे खेतसँ निकलल बरद आ ड्यूटीसँ निकलल मनुख
हँ सही सही बात कही छी अहाँ आ हमरा तऽ सेहै अछि की कहू आइ रवि छी किछु नहि भेल काज आब काल्हि प्रात भेने आइ भोर भोरुकबासँ हम गोबर पथनाई शुरू करब कियैकी बड्ड गोबर जमा भऽ गेल ह सोचलियै कनि हँ गोढ़हा तोढ़हा दऽ दिये कियैकि आई रवि दुआरे ततेक व्यस्त त छलै दू टा खाए
ओना की अहाँ गोबर नोथबयै तते ठीक छै मतलब पाइन समय खराब
से तऽ छै तार पर दऽ देबै की करबै सुपहा सब दऽ देबै गोरहा तऽ नहिए होयत सुपहा सब
हँ हँ हँ वहै द देवय
हँ चाड़ पर दऽ देबै पन्नी लऽ कऽ झाँपि देबै सएह करबै की आब कतेक हमहूँ तकबै आब हम अकचछ भऽ गेलहुँ हेँ
नहि नहि सही यै ढाकी ढाकी के ढाकी
ढाँकी के ढाँकी राखल है फेर ओ नीक नहि लगै छै एकदम से कियैकि गाय तऽ फेर महीष ऽ फेर हेइग दैतौ
आ जहिना खाइ छै तहिना होगै छै समस्या सेहो छै माल माल जाल मे तऽ बड़ा दिक्कत
तखन तऽ बुझू हम घीचे छी दिन कटै छी धिया पुता तऽ नहि सुनैया धिया पुता पोता नहि सुनयै
आब अहाँ जे करैत एलियै कऽ रहल छी से अहाँ के धिया पुता नहि ने करत ओकरा सब लेल तऽ ओसभ वएह भऽ गेलै
हँ कहियौ अहुँ कथी ले हाय हाय करै छी रो बनि जकरे लेल चोरी केलहुँ सेहै कहलक चोर
सएह सएह छै
सेहै बात छै भारी समस्या छै की कहू आ पानि कहैत छै आइ छोड़ि काल्हि हैत नहि
लेहायब नहि समस्या सेहो छै
बरसै छै दुनियाके ढाकी के ढाकी एक
हाँ
गोटा सबके देखै छियै छोरा सबके ओ नेना भुटका सब कटोला पड़ोसा के देखै छियै चंगेरा ओढ़ि ओढ़ि के तऽ ओ जे पन्नी के घोघी बना के बोरा सबके घोघी बना के घोघी जेना नहि बना दै छै माथ पर लऽ ले छै आ तखन देखै छियै माछ मारइत रोड सब पर जे माछ अबै छै
हँ हँ हँ आ केहन के केहन के गजिया के ओ सब जे छै से घोघी बना बना के जे छै बाप रे बाप
छ सब सेहो देखलियै कएटा छोरा सबके हाथ मे
हँ हँमे ताहिमे हमर सबके गाम क पाछू मे जे छै बोहरवा के तरफ से तऽ एकटा अहाँके अथी छै ने ये
उ धार छै आ ओ धार मे जे छै से अहाँके तरह तरह के माछ सब जे बर मतलब जे छै जेना पाइन जेना भरले य धार सब म अखैन पाइन जो परले हे से से तरह तरह कऽ माछ सब छै बुझियौ कते गोटा कऽ व्यवसायए वएह भऽ गेल हँ ओतऽ अहाँके जे छै से भरि राति मारत आ भोरे भोरे बेचत
यौ आई सेे अहाँ कहे छी आइ हम देखलियै ह कैम टा छोरा सब कऽ एनहि नै होइ य एनहि साँप जेना अनहि हम देख देखलियै लऽ जाइत डरो भऽ जाइ यऽ ओसभ तऽ हमसभ नहिये खाइ छी देखलियै लऽ जायत से जे एना कऽ भगलै से कतेक डरा गेल मोन तहन कहै य कि अखैन डराउ नहि आनैह छियै
हूँ हूँ
अनैहियो तऽ माछे कऽ रूप छै न एक टा ओ सब तऽ खाय छै मूस
ख खाइ हँ हँ अरे ओ सब तऽ की कहु ओ सब तऽ अहाके मूसो खाय छै
मसुओ खइ छै
मूसो खाइत छै धान गहुँम सभमे जे खेत सभमे जे मूसु लगैए सबटा पकैड़ पकैड़ कऽ ओ सब खाय छै
हँ हँ
ओना कहल जाय तऽ माछ से ज्यादा शुद्ध भेल अहाँके ई
मुसे मुस लेकिन वएह अपना सब जे खा जो नहि एलहुँ
नहि नहि अपनासँ कनि होइ छै कनि
हुँ हुँ कनि असर्ध लाइग जाइ छै सर्धा लाइग जाइ छै हँ ओ परतर नहि करै छै खाय के एको रती
हँ हँ हँ सैह छै
हँ बाद बकी
बाद बाँकी सभटा बढ़िये रहल आय कुल मिलाकऽ
कुल मिला कऽ बढ़िएँ रहल
ई गेला हँ टहलै लऽ
अच्छा अच्छा हँ अखैन टहलनाइयो जरूर
अखने लोक सब आयल छलै दलान पर देखलियै बहुत रास चाह ताह सब समाध पठौने रहै चाह पठा देलियैनि आब ओकरे सब सने इहो टहलैत टहलैत निकलि गेला
आ छैथि इहो गपी टहलैत टहलैत कतहु चलि गेल हेता
हँ सेहाँ टॉर्च लऽ कहलखिन बौआ कऽ की यो टॉर्च लेने आउ अंगना सँ
अच्छा
टोर्च पठा देलियै ह आब नहि पाकत
टहलैत कनी अरियाइत देय छियेन से अरियातैत अरियातैत भऽ सकै य हुनके नै अरिया तै लयब जेै
हँ सएह तऽ सएह डर होइ यऽ यो फेर ई लुदरा ल कऽ आबि जेता आ कहता की आब गरम गरम मोटका रोटी बनाउ
हँ हँ